हेलो
हँ किी हाल समाचार
ठीक छ आह ठीक छी
हँ हमहुँ ठीक छी
ओ की करै छलो
नहि कुछु नहेलहु धोलहुँ हेन हैया कनि नास्ता करै छलहुँ हन
अच्छा हमहहुँ कहलियै कि जे आइ नहि फोन केलखिन रहे नहि कहले तऽ हमहीँ कनि मैसेज कऽ क पुछलिया हमरा देलकिन पुरि तुरि गेल हैत
नहि कहाँ काल्हि अहाँसँ बात केलहुँ ओहिके बाद से बाते नहि भेल हमरा कतो
किया कथी भऽ गेलै से मोबाइल मे दिखत उमहरे सँ
ह नहि नहि दिक्कत तऽ किछो नहि भेलै की कहे छै ननैदो से बात करतियै तऽ हुनका मोबाइल अथी लाइट नहि अबैत छनि हुनका सभके तऽ मोबाइले ने चार्ज छनि
अच्छा काज तऽ लाग आब छै काज त कहाँ पानि होइत छै
पता नहि लाइट नहि हुनकास सभके कहैत छथिन ट्रान्सफर्मा उड़ि गेल छै
हुनका से बाते नहि भेल रानियो ब मेला पीडियो आ के केने छलियए मैसेज तऽ कोनो जवाबे ने देलक त एहि दुआरे हम नहि के लिय हुनका
अच्छा हमरा तऽ कहलकखुना रानीसँ बात भेल छले राति मे
अच्छा राति मे भेल छलए
हँ साढ़े सात बजे रानीे फोन क छल फोन करब हम कहल हमरा दू बेर प चीस रप बारहएु भ ह तऽ हम
अहाँकेँ देखबै यए पेमेन्ट नहि कहाँ देलिय हन
गेल छै बोझलियै ह ककरो नहि देबै छै अह कहै छ एकाउंट नंबर जा यू पी आई देलियै से
नहि कहाँ देलियै हन
हमहुँ नहि देने छियै आब तऽ रानी कहलक फोन दऽ दे ने तऽ हम कहले कि आब हम तखन यारे छी हमहूँ दैये देबै तकर बाद ओहिपर दौ तकर बाद जाकऽ कहलक पाइ एतौ
अच्छा यू पी आइ नम्बर दऽ देबै तकर बाद पैसा हेतै
हँ नहि तऽ पैसा कना बैंके पर जा बैंक नं्बर दिय यू पीय दुनू मेू तखन ने एतै
हँ एक बेेर मधुओसँ हम पूछैत छियै जे दऽ दियै अखन की कल पुरतै तहन देबै
रानी के तऽ कॉल नहि पूुरेे से पेने दऽ देलकै हमरा तऽ बात छले ई की जे हम फोन पे नहि ने चलबे छी प छलियै तऽ फेर हम केना तऽ हम केना दैतियै तऽ मधु के पूछलियै तऽ मधु कहै जे
फोन ग्रामो बैंक फोनपे खोलियै लिनलक ग्रामीण बैंक सब तऽ फोन पे नहि चलै कहलक जे मोबाइले मे मोबाइल मे को की खोल ले
अच्छा
आ देखे छियै हमहहुँ डालि के
त पुछि एक बेर मधु से बात हैया ने
हँ से तऽ बात हुनकास से भऽ जाइया करैत छियै फोन तऽ ओहो करैत छथिन आ पूछै छियै जे की करियै यू पी आई नं्बर डालि दियै एना तऽ ओ कहने छलखिन जे पाँचो टा कल अहाँके पूुरि जायत तऽ पेमेंट अहाँके देखबय लागत
हँ ते तऽ हमरो सबके कहाँ पे अहाँके एते पाइ आब ईी विचनसँ नहि देखबै छी सबके ने आब की बगल ने बगल
अच्छा पूछे छियै मधुर से जे की केना छै तकर बाद बतायब अहूँके
ठीक धनवाद
बेसि काल पर रहैया ने बतबब
हँ हँ ओ तऽ कहै छथिनौबीस बी घंटा मे अठारह घं्टा हम इएह पर रहै छी
मोबाइले पर मोबाइल चलबैत रहि भरि दिन सबके बतबैत रहे
मतलब सबके बतबै छथिन से केना की करबाक छै नहि करबाक छै छै स सब
ए मधु मधु आ क मिले छै से
से हम नहि कहब हमरा तऽ ओ मधु कहलक जे हमर पेमेंट तऽ आबि गेल अ ओहिके बाद से आब देखियौ काम एते ताम करब आब ओहिमे कोर्डिनेटरो बनल छथिन तऽ कछु ने कछ तऽ हुनका अभी मिलबे करताै ने
ऽ हमरो तऽ इएह लागैएा जे किछु ने किछु तऽ ओकरा फायदा जरूर होइत हेतै ने
हँ तै ने एतेक कहू देखियौ बिना फायदााके के एते माथा पेची करतै से बुझैत छियै
सबके जे बतबै छैे दुआरे करैत हेतै
काल्हि जेट जुटल छलियै से
एक दिन हम मीटिंग मे जुड़ल रहियै
आ काल्हि मैसेज आयल छलै जे उएह ग्रुपपर जएह गुप मैसेज एल छलै अचछा त त आठ जाएमे जुड़ ला मीटिंग छै एकरा मोन य जुड़ू अपन ओ लिंक नहि भेज छै
ह पता नहि हमरा नहि भेजने छलखिन नहि हमरा लिंक ओहि दिना शुक्र दिना भेजने छलखिन अगिले शुक्क्र दिना तऽ हम ओहिमे जुड़ल रहियै आ काल्हि हमरा नहि भेजलखिन लिंक तऽ हम नहि जुड़लियै
मने आयल छल से
नहि ग्रुपमे हमरा कहाँ जोड़ने छथिन
एगो ग्रुप जे बनेने छै बड़ आदमी के सेमे अहाँ नहि जोड़ल छियै
नहि नहि
तखन अहाँ गति मे जुड़ल छियै
ग्रुपमे हमरा कहाँ जोड़ने छथिन ओ तऽ अपने नम्बरसँ हमरा ई अी भेजलखिन ओ जे सब अथी करे के छै आ फरम तरम भरयके छै से भेजलखिन तऽ ओएहे मे फार्म तार्म भर ने जाय कोनो ग्रुप मे कहाँ जोड़ने छथिन
आदमी पूरा गेल छै तऽ कहबै।
नहि
नहि, हमरा तऽ ओहन लगै नहि जोड़ने छथिन।
आहा जोड़ै जऽ झुटे सु।
हँ, ओहो मीटिंगकेँ पता अछि, दू घण्टाके होइत छै।
हँ, एक दू घड़ी ककरोसँ पुछबाक अछि तऽ पूछू। कत्ते कले पूछते आ, की सुन दे?